तुलसी हेलो ठीक-ठाक छै तोहर ठीक छौ की करैछेले हें खेलें पीलें हैये अखने नहा सोना नहेलहुँ हें सुनेलहुँ हें आ गेल छलहुँ हें कनि नीलमणी स्थान पूजा करै लए ओहि लए के भोर से ओहि मे लागल छलियै हें दूबि बेलपत्र धथुर भांग सभ नहि होइत छै
हँ तऽ आय हमहुँ हम तऽ सब दिन भोरे जाइ छियौ
तू भोरे जाइत छीही ने आ भोरका पहरक हमरा नहि होइत छै, हमरा एखनहि छेलैये अपने बाड़ीसँ ओ भांगसभ धतुरसभ गेलहुँ हैं तऽ तोड़लहुँ हैं आ दूबि खोटलौं हें आ चतुर्दशी छलै, कनि बेलपत्र तोड़लहुँ हें, आर उएहसभ कऽ फेर एलहुँ हें तऽ कनि नहेलहुँ हें सुनेलौं हें फेर कहलियै जे जाकऽ पुजा कऽ ली बाबा के हंँ फेर भोर के इहो रहै छै ने गै एखन काज बड्ड रहै छै जलखैयो बनबैके रहै छै।
हँ आब तऽ कनी देर मे धानो सब रोपेतै ने
रोपाइ छै रोपाइ छै हमरा सबके तऽ एखन जे पानि भेलेया तऽ बिया बाइल छेलैये ने भेल तऽ रोपाइ छै तऽ ओहोसभ चीज। हँ तऽ ओसभ तऽ देखै छियनि हँ जे जाइत छथिन तओ जाए छथिन‌ तऽ आबै छथिन‌ बारह एक बजे तब अबै छै आब जन‌ के लेल जलखै बनेलौं अखन अपने बला ओ मड़ुआ भेल छलैय ने अगिला साल तऽ ओकरे पिसा कऽ ओकरे रोटी हँ हँ आ चूल्हो पर बनाएल जाइ छै
मड़ुआक रोटी के चूल्हे पर बनेबही तखने स्वाद देतौ ओना तऽ थोड़ही स्वाद देतौ।
आ मरुआ के रोटी ओकरो सब
तऽ आइ अपना सब कऽ निर्मल स्थान गेल हेबही तऽ मुुरियो कचरी सब बिकाइत हेतौ बड़ मेला लागल हेतौ
हँ मेला लागल छेलै मुरही कचरी छेलै तहनसँ झिल्ली चॉप इएहसभ सभचीज छलहुँ हे चॉमिन नहि नहि अपन जे मिथिलाके छलहुँ हए ई बड़ अथीसभ लेलहुँ। चॉप कचरी मुरही ईसभ सभटा लेलहुँ हेँ हँ आ दोसर बात ओ मधुओ आयल छलनि सासुरसँ। तऽ ओकरेसँ गप्पे करैत क हँ गपे करैत करैत तऽ बुझिते छी सासुर मे लोकके तहन तऽ होइते छैय। अपनासभके मिथिलामे ही भऽ जाइत छैय ने आब जेक आ मेन बात ई भऽ जाइत छैय ने मिथिलामे अपनासभके तऽ जे करतै कनिए बहुरिया करथिन।
हँ
से बला ओकरा कनिया बहुरिया वला होइ छैय हँ जलखै तलखै बनेलक ह। आर ओहो तहन कयलक हँ फोन हमहूँ नहेलहुँ हँ सुनेलहुँ हँ कहलियै बाबाके पूजा
हम तऽ अपन भोरे उठय छी साढ़े चार बजे त साढ़े चार बजे भगवती के पोछा से मारल तुलसी चोरा करिये आ भगवती ने निपलब आ नहेलों सुनेलहुं पेहने महादेव मोठ से एलों पूजा क के मंदिर से तकर बाद मं रो म ल या एक डेढ़ घंटा कनि बहादे मंदिर धोलो कनि बजरंग बली धोलो कनि शनिदेव मंदिर धोलों कनि पार्वती सब मंदि धोलव ओहो
न हम हँ हमहु तऽ भोरे उठलियौ छओ बजेर उठा उठिकऽ नहा सोनाकऽ अथी गेल छलहुँ आ दतमानि तोड़िकऽ अनलिै अपने बाड़ीसँ दतमनि केलहुँ हँ एखन आममे बड्ड सुन्दर सुन्दर छैय ने हँ।
बरस लऽ त करै छैय तऽ दाँतो खराब हो जाइ छैय मिथिला मे तऽ दाँतमने
हमसभ नहि कह हमसभ तऽ सभदिन उएह दतमनि केलहुँ दतमनि कऽ कऽ मुँह तँह धोलहुँ हेँ तहन भगवतीके अपन पूजा पाठ ओते बुझ ते छी सराइ चिनबार ईसभ केलहुँ हेँ आ तहन नहा सुोना कऽ अखन नहि कहलियै जे मतलब कनि पहिले बाबा के भऽ अभी पूजा पाठ करै पूजो पाठमे कम ओरियान नहि ने होइ छैय।
बड ओरियान रह छैय फूल आनू आ मालियो सब हेतै बेलपत सब लिय
हँ गेल छलियै तऽ अपनेमे छलव अड़हुल कनैल इएहसभ सभटा सभ फूल सब तोड़िके अनलियै वए एक फूल तोड़ा
छैन। पार्वती सबके अपन चर
हँ कनैल छलै भाङ्ग छलै धथुर छलै इएह सब सब चीज चढ़इलकै या कनी गाय के अपन दूध रहय छैय। तऽ बुझिते छीही गायके दूध तऽ हँ गाायके दूध हँ यैह सभ लऽ कऽ गेल छलहु हेँ। हँ बाबाके पूजा कयल गेल हेँ। मेन बात ई होइ छैय ने जे पूजा पाठ तऽ अपना सभके बुझ ते छी घरक कते पैघ चीज छैय हँ एलियौ एखने तऽ जलखै केलियौ या रोटी छलै दालि छलै वैह कहलियौ ने जे जनसभ लए मड़ुआके रोटी बनलै छलै वैह नून तेल नून तेल हँ हँ
हँ मरुआ के तेल प्याज सभ दऽ कऽ बड नीक रहैत छैय रोटी।
हँ हँ हँ वैह सभ खेलहुँ हेँ पीलहुँ हेँ तऽ फेर हँ खाउ पिबू आ दोसर बात इहो होइत छैय ने जे काज केलासँ कनि अपना सभके देहो हिलल
ह जते हमरा सबके तऽ मिथिलाञ्चलमे जा जादा तऽ चूल्हे पर खाना बनै छैय। गैसो गैसोके जे सरकार कमी केलकिन ह आब चू्हे पर बनबैते छी खाना।
तुलसी अपना सबके हमरा सभके सब दिन चूल्हे पर बनलै गैस रहल गैसके ओतेक छैहे नहि कियाक देखिहि जाड़न पर्याप्त रहै छै हँ जाड़नि पर्याप्त रहल
किया गाय छी तऽ गाय के तऽ गुलियो बनबै छियै ने ओला ओ
आ आओर ओकरसी भेबे कयल तऽ सएह सब चिपरी तिपरी हँ त अच्छा चूल्हा आ चूल्हा परका खेनाइ कनि तोरा बेसी स्वादिष्ट
हँ गैस परक तऽ रहैत छै ने गैस बन्द रहै आ चूल्हा पर देरीसँ बनैत छैऽ स्वाद ज्यदा हय छै कम क आँच धीमे धीमे आँच सभ लागल
आ मान के आर तोरा कहैत छौ नओ दस टा जोन छलैए आ फेर बुझिते छी कतह क मड़ुआ रोटी दूटा तीनटा क सभ लए कऽ खेतय
सब तऽ बेसिय खाइ छै तकर बाद ने काज करतै ओते रोपा रोपी सभ करतै
मिथिलामे बुझिते छी ओ छलै आ जाँतमे दालि दौड़यके मम्मीकेँ तऽ कहलियै तू उएहसभ चीज कऽ ले आ हम तऽ आबे तऽ नहाके अपन ई चूल्हा पर बसि क रोटी तोटी बना दैत छिय पूजा पाठ भए गेल छलाह जलखैय केनहे छलहुँ हेँ
हँ अपन आराम सँ बना लेलि हमूँ हम तऽ खेलहुँ हेँ भात दालि हम तऽ सबेरे खा लै छी भात दालि सब्जी भुजिया
ओ आम ताम छलू कि नहि
हँ आम तऽ छलैह ओते नहि छलैह एहि बेर
अरदारा भेलौ कि नहि हमरा सभके तऽ पातरि परसुए भेलै तोहर भेलौ
हमर तऽ माँ देलकै कहिय चौबीसे तारीखके अरदारो पातर अपना सब के मिथिलांचल के प्रसिद्ध छै ने सब के अरदार पातर परिते छै
प्रसिद्ध छै आम आम पकै छै ते ई ते अपना सभके सभ दिन स भए ऐलय ये ने की अरदराके पातरि भेल की कैलहु पूजा-पाठ भेल। हँ हँ हँ पड़बे करत
तेँ पन्द्रह दिन आरदारा रहै छै ने बेसी दिन नहि रहै छै पन्द्रहे दिन
एहि सकराति से ओ सकराति से छलैए सकराते सकराति हँ तऽ संकराति भेलै ने पन्द्रह दिनके तऽ पंद्रह अच्छा
आरदारा पन्द्रहे दिन के रहै छै
अच्छा आरदारा पन्द्रहेँ
हँ ताहिमे
हँ से कह वैह छलैए तऽ वैह पातरि तातरि भेलय
पड़ै छै तऽ अखाढ़ हेतैऽ आ फेर सोम तऽ सोमवारीसँ महादेब मन्दिर तऽ प्रसिद्ध रहतै
तऽ आब देखी अखाढ़ मे त अरदारा छलौ आब अथी साउन भादव आयतो तो साउन भादव त सोमवारी फेर महादेव के पूजा पाठ दुनिया अपना सभके त इहो सोम करै छै ने लोक जकरा सोमवारी होइ छै से तऽ करै छै ने चारि टा पाँच टा
हँ पाँचटा
हँ पाँच टा कोनो बेर पाँचो गो भेल कोनो बेर चारि दीदीसभ करैत दीदी सभके कोनो बेर पिछला बेर कहने छलियै जे पाँचटा भेल रहै
हँ आ सक्रांत पूर्णिमा वालाक के पाँच टा भेल छलै सक्रांत वाला के चारि टा भेल छलै ई बेर लागैत अछि पूर्णिमा पाँचटा होयतै सक्रांतो वला के पाच टा होयतै
हँ हँ आ अथियो छलैया आ मेन बात ई होइत छै ने जे सोमवारी रहल तऽ अपन सभ मन्दिर तन्दिर गेल आयल आ अपना सभके तऽ अपन सभ दिन इम्हर मेला रहिते छै महादेव मन्दिरमे आब तऽ देखै छियै चोड़ीयो टिकली सिन्दूर बाली सबके सोमे सोमे बैसल रहै छै
कते सामान बिकाइ छौ आब दुनिया के भीड़ लानि लगाके पूजा करु
हँ हँ हँ तू कनि ठीकसँ रहै तोहर आवाज कनि कटै छौ ओ नहि आब नहि कटी छौ तऽ सएह सब छलैए आ तोरा सभके भऽ गेलौ आ चाची की करै छथिन
माँ एखन की छै ने ब अपना सबके चूल्हा परुरका बर्तन बड्ड भऽ जाइत छै ने
हँ हँ से चूल्हा पर बर्तन तऽ भए जाइ छै एहि बीच मे इहो छैन आ सभटा तऽ धोबो तोबो करू तऽ कलेसँ या पोखरिेसँ
हँ हमरा सब के तऽ मोटर नहि छै मोटर मे तऽ जादा पानि यूज भए जाय छै अखन तऽ पानि के बड़ दिक
आब दोसर बात ई होइत छै ने जे अपन देशसँ कल चलाउ तऽ ओकर कनि अलगे भेल देबहो
हँ तऽ देह हाथ से कनि एक्सरसाज भऽ गेल एकसस साइजो केनाइ जरूरी रहै छै नहि करतै तऽ से थोड़े हेतै
नहि आ गर्मी की कहियौ ततेक पड़ैत छै ने जे किछु कहि क ई रौद जे होइत छै से जेना लगैत रोहे छै जरे छै गै एतबा काल मंन्दिर गेल छलियै से मोन अकच्छ भेल छलै छलै घर पर कखन
आठ बजे के बाद तोरा घर से निकलल नहि हेत
नहि निकलल होइत छै बड नीक करैत छी भोरे चलि जाइत छी तो मन्दिर
आ केहन देखै छ आबो लोक भरि दिन काज नहि करते ते से केना हेतै
काजो एकटा नहि ने होइ छलै आब जलखै बनल तहन फेर सब सभटा करू तहन फेर खेनाइ बनल जकरा काज रहै छै तऽ आ फेर पढ़ाई लिखाई भेल अगर देखलियै कनि मिथिलो पेन्टिंगसभ तोहूँ करैत छिही
कहाँ करै छै केओ सिखाइए ने गाँव गाँमे तऽ कहै छै सखै छै धीरे धीरे
हँ हम देखलियै हए तऽ हम मम्मीकेँ देखैत छियै मिथिला पेन्टिंग करैत तऽ हमूँ ओहिमे किछ किछ बनेलहुँ या तऽ कखनो अपनसभके जे नहि होइ छै लाल पियर हरियर रंग सब
हँ
बाँसवला कुच्चीेसँ ओहिसँ रङ्गहुँ तङ्गलहुँऽ मम्मीके देखै छलियै तऽ हमहहुँ अपन
ह
अपन सभके मिथिला पेंन्टिंगके इहो होइ छै ने चर्चो बहुत रहल
हँ निशाऽ दाय
हँ तोहर आवाज कनिकिकँ कटै छौ हु
अपन मिथिला के जिला के तऽ अपन सबके प्रसिद्ध छै
हँ हँ आर देखलियै कएटा दूटा तीन टा लड़की के उम्हर सबमे खूब पेन्टिंगसभ करैत खूब बड़ नीक नीक चित्रसभ बनेनाइ से सब हँ आब तऽ देखिय कनि दिन
ह
हँ आब देखैत छियै कए ठाम हम साड़ियोसभ पर चलैए मिथिला पेन्टिंग हम कतेक जगह देखलियै मिथिला पेन्टिंग साड़ी पर हँ चद्दरि पर आ ने एमे ई होय छै ने जे रोजगारो भेटल जे महिला सब अपन घरमे बैस कऽ सकैए से
हँ आराम से समामान सब द हँ
अपन इहो होइ छै ने जे अपन आ दिन प्रतिदिन लोक सिखलक तऽ ई अपन कलो हमेशा अपन संस्कृति तियो सब आगा बर
ह अपन संस्कृत बनल रहैत छै संस्कृत नहि हटैत छै
थ्रथी सेवन अपन संस्कृति रहल आ लोकोकेँ पहचानमे होइत छै ने देखी कियो आने आने जिलाके साड़ीसभ लऽ जाइत छै तऽ बुझैत छै ने जे मिथिला दर्भगावलामे अपना सबके मिथिलाञ्चलेमे ज्यादा देखबू मिथिला पेन्टिग के
तऽ प्रसिद्ध छै मधुबनी दरभंगा जिला
बने हँ आब रेलवेओ स्टेशन पर आब अथीवला मधुबनीके पूरा रेलवे स्टेशन पर मिथिले पेंटिंग बनले
रेेलवे स्थान दपा सागरे जगहप
हँ हम सब एहि बेर गेल छलियै मधुबनी एखन कनि दिन पहले त देखलिए पुरा बनल पुरा आ कतेक देखलिए महिला पुरुष सभ सभ लागल अपन पेन्टिंग बना रहल अइ से बात छै नहि मेन इहो छै ने जे अपन रोजगारो भेट गेल लोक काजो कऽ लेलक आ अपन मतलब हँ कमा लेलक आ इहो होइत छै ने जे धीरे धीरे जे ई कलासभ आगाँ बढ़लक चारि आदमी लेलक जनलक ओहो सिखलक तऽ लोक अपन व्यवसायो चललैह
सीधो भेलै ई सब केनाइ जरूरी रहै छै
दिल आ नहि जादा देखबही तऽ ओ महिले सबके सिलाइ कढ़ाइ पेन्टिंग सभमे बड्ड देखबीही आ एहिबेर तऽ बुझही जे हमसब सुनल जाए जे बिहारमे बजटमे मिथिला पेंटिंग के अलगसँ देल गेलैए
हँ
देशोमे जे बजट पेश भेल छलहुँ हए पिछिला साल तऽ मिथिला पेन्टिंग के साड़ी पहिर कऽ वित्त मंत्री कयने रहय बुझी एतेक आगू छै कला
ते हँ जे कि जे कला आगाँ बढ़ैय
हँ कहूंना आगा बढ़ा लोक सिखै लोक
नहि तऽ ई क्लास सब आब पहि पहिलुका क्लास सब हटल जाइत छै ने ताहि दुआरे
नहि नहि ईसभ चीज सिखबाक चाही देखौ